हुउ
हँ कहियो
कहियौ सब भोजन भेलै
हँ भोजन भऽ गेलै
की सब
भात दाइल एकर बाद से तिलकोर कब अहाँ के अइ छलै तरुआ
अच्छा कथी क
सब्जी तिलकोर के
तिलकोर के अच्छा अपन सबके तऽ प्रसिद्ध चीजके तरुआ खेलौ
हू
के बना देने छलखिन के बनने छलखिन तरुआ
कनिया बनेने छलेथ
अच्छा-अच्छा कियेकी आई काल्हिके बच्चा सबके तऽ ओसब चीज नीक नहि ने लगै छै ओसब की बुझतै ई तरुआ की होए छै।
हू
तहन आर कहियौ करै की छी
एखन तऽ किछ नहि कऽ रहल छी बस बैसले छी
मौसम केहन अइछ
मौसम तऽ धूप छाव कऽ रहल छै
अच्छा पइन नहि भेलै नैय।
पाइन त नै भेल हँ अखन।
अच्छा। तहन त ठीक छलों सब। पाइन पाइनो होइ छैय त ठीक छैय पाइन भेलै अहाँके एक दिन भेलै ठीक छैय दस मिनट भेलै आधा घण्टा भेलै ठीक छैय।
हँ।
पर लाइद जे दै छैय ने त फेरो
हँ लाइद दय छैय त कनी दिक्कत भऽ जाय छैय।
गाम सबमे गली कुची सब घिना जाय छैय।
हूँ। से त छैहे। हेलो।
हँ- हँ कहियौ।
नेटवर्कके दिक्कत यऽ की।
कथी।
नेटवर्कके दिक्कत यऽ।
हँ मौसम खराब भ गेलै हन ने त कनी दिक्कत भ जाय छैय।
हँ।
मौसम हँ मौसम कनि खराब भ जाय छैय त मेघ लाइग जाइ छैय ने त आवाज नै आबैत रहै छैय।
हु-हु।
और कहियौ। और सब
आवाज कटि कटि क अबैयऽ।
और कहियो, दही-तही नै खैतियै। दही सब नै खाय हँ-हँ दही सब नै खाइ छियै।
हँ। नै दही एखन नै खाइ छी।
दूध।
नै दही नै खाइ छियै एखन।
किया दही नै नीक लागैये।
नीक लगै छैय लेकिन वएह छैय ने आब सर्द गरम वला भ जाय छैय तय दुआरे। सर्द गरम भ जाइ छैय ने तय दुआरे।
की नै। हेलो जामुन- जामुन खेलौं कि नै जामुन।
ह। हू जामुन त खेलौं हेँ।
सालके पहिल फल होइ छैय खेबाक चाही एक बेर। हर सालके रोग नीक भ जाइ छैय। तारकुन खेलौं कि नै तारकुन।
हँ तारकुनो खेलौं।
और कहाँ
तारकुन बड नीक लगै छैय खायमे।
हँ। ओ तऽ नीक लगै छै लेकिन छोड़बैएमे बड़ मेहनत लागै छै, आइ काल्हिके बच्चासभ तब छोड़बै दुआरे कहतै किए हम खायब।
सही बात छै।
ते न आइ काल्हिके बच्चा सभ आब घरेलू चीज सब नहि खाय छै हम अहाँ जे देबे बनाके, बाहर के चीज सब खाइ छै तैँ एतै बीमार पड़ै छै पहिलुका बच्चा कहाँ एते बीमार पड़ै छलै, देखै छियै। जर बोखार एते होइत छै आइ काल्हि, कनि पानि मे भीजतई की जर भऽ जाइ छै।
हुं हुं हुं।
और कहिऔ।
आओर सब ठीके छै, चलि रहल छै।
की करै छलहुँ।
किछ नईं, मोबाइल देखै छलियै।
किछ हिस्साब पतरी देखै छलियै। कतहु कतहुसँ किछु अबैके छले। से नहि आयल सैह सभ देखै छलियै।
हँ से तऽ चिन्ता भऽ जाइ छै, से तऽ चिन्ता भऽ जाइ छै।
हुं।
तब जीवन के स्तर यैह छै। एतऽ बारिश हेतै, पानि हैत आब। आर कहियौ।
हेलो।
हुं हुं।
हेलो।
हँ हँ हेलो, कहियौ कनि पानि होइ छै। छै ने होय वला छै, जूता छलै ओकर बाहर।
तइ नेटवर्क हवा इशू अबैत रहे छै तै दुआरे।
हुं हुं।
हँ।
वैह कनि जमाइनसभ देने रहियै रौदमे तऽ ओकरे उठेलियै। भीज जैतै सबमे कीड़ा लागि जाइ छै ने।
हँ करा कीड़ा तऽ लाइगे जाइ छै।
आओर कहियौ। मकइके रोटीसभ खाइ छी कि नै।
नै मकइके तऽ नै खाइ छी।
मकइ तऽ भेटैत हैत ने। मकइ, मड़ुआ।
हँ से तऽ भेटै छै।
हँ तऽ ओकर सभके रोटी अहाँके गरमे गरम बनै छै तखने नीक लागै छै, फेर ठण्डा जाइ छै तऽ अहाँ कोनो स्वाद नहि लागत, मकइ के रोटी, नमक, मरचाय, अचार के मसल्ला
हां-हां।
तऽ सुहनगर लागै छै।
बड्ड-बड्ड
और सब कहियौ?
और सब की सबटा ठीके छै, चैल रहल छै।
से तै छै घीच तिर के गाड़ी चलै छै तऽ चलै छै।
हां। चैल रहल छै।
ओता मन्दिर सब छै? हां-हां-हां जतै दुःख ततै सुख। आ जतए सुख ततै दुःख।
हां।
तराजू कखनो एक जगह थोड़े झुकल रहै छै, दुनू जगह हय छै हां की करबै।
हां। मंन्दिर सब तै छै एता।
गामे जकाँ छै नै, गांव सब में जेना रहय छै।
नै गाँव सबमें त कम सम मंदिर यै, एता तै बहुत सुंदर जगह बढ़िया-बढ़िया जगह मंदिर छै।
हां देखियौ गाँव सबमे आब कियो ओते अथी नै करै छै लेकिन आब गाँवो सब में गामो सबमे सबमे बहुत भऽ गेलै हें, पहिलेके अपेक्षा तऽ बहुत भऽ गेलै हें।
हां।
पहिले तऽ गाँव गाम सबमें किछ नै छलै लेकिन आब की होय छै साल एक साल अन्दर सब कियो गाँव जाऐ चाहै छै, अपन घर घरारी गृहस्थ सब किछ देखय छै।
हां से तऽ छहीए।
ओय हिसाब से जे गाँवो के आब कनि प्रोग्रेस भ रहलै हन, बढ़ रहलै हन। देखियो गाम सबमें अहाँ जयबै सबके दुआर पर दूटा गाए, दूटा महीस नै देखबै तऽ फेर उ नै नै नीक लागै छै फेर ओहो सब कतय जेतय।
हां।
गाँव के शोभा-सुन्दर वैह छियै।
हां गाँव के तै शोभा सुन्दर वैह छियै।
एखनो देखबै साँझ के चाएर टा बाबा सब बैसै छथिन चाएर टा उम्हर छलैथ, चार टा उम्हर छलैथ, हँसी-मजाक पूरा दिन के थकान सबके दूर भ जाय छै। एके दू घण्टा रहय छथिन एक दोसर के साथ तै लेकिन ई तऽ होय छै नै सब अपन अ पन चिन्ता फीकीर सब छोड़ि कै हां जता छी एखन ततैय छी। उ आ शहर मे उ चीज छै कियो ई गेटो खोएल कै नै झाकत अहां के अहां की करै छी, अहां जियै छी की मरय छीयै।
हुं सही बात गाँव आ शहर में तै तऽ बड फर्क छै।
बड्ड फर्क छै, एखनो तक अपना सबके गाँवमे मैथिलके विवाह होय छै। तऽ कत्ते ढोल नगार सब चीज रीति-रिवाज तऽ पहिलुके बला छै एखनो तक तै वैह चलय छै।
आब तै कनि-कनि बदैलो गेलय हें।
हां आब तै पहिले से बहुत बदलै हें लेकिन वैह होइ छै ने, एक महिना पहिले उत्साह रहै छै, घर रङ्गतीप करू, तऽ ई करू तऽ ऊ करू, एक सैऽ रंग क काज होइ छै।
हँ।
आब त हल्दी रे, मेहदी रे, त किदैन रे, संगीत रे, आब त बहुत किछ करै पहिले ई सब थोड़े छल? पहिले जाबेत ऊगऽ जाबेत ऊ काकी नैय एथिन न ताबेत ई बिध नैय हेतै, आब ओइ काकी के इन्तजार थोड़े होइ छै? काकी एलखिन तैयो हेतै, नैय एलखिन तैयो छै। जे होइ के हेतै, से हेबे करतै।
सही बात छै। सब अपन अपन कऽ कऽ आब एडभांस लोक कहै छै लोक ओकरा, एडभांस भऽ गेलै हेँ लोकसब।
बहुत बहुत केओ ककरो देखै नै छै, झाँकत नैय जे अहाँ केहन छी? की नैय छी।
सहे बात।
कि करबै? तहन और कहियौ? आय त एतऽ लागैयैऽ बड़ झमा झम बारिश हैत।
हॅं ठण्डा बड़्हतै।
हुं, आइ तऽ लागै छै, बढ़िआँ बढ़िआँ बारी-वर्षा हेतै।
ह्म्म, ठण्डा बड़्हि जेतै।
कहियौ? हमू वैह भोजन-तोजन कऽ लेलौं हन आब, कहलौं कनी देर टी वी देखै छी। की करब? बैइस कऽ किछो तऽ क कऽ टाइम पास तऽ करब।
हँ। ठण्ढा़ मे वैह हेतै आराम स बारिश हेतै ओइ में लोक कचौड़ी पकौड़ी चाय सब हेतै, और की? ह्म्म।